हेलो हेलो
एल छै की हाल छै आवाज नहि जाइ
आबै छै
बतैयौ की हाल छै अहां के हँ नहि जाइ छै।
ठीक छै।
कीसभ कीसभ भए रहल छै
खा रहल छियै खस्सी भात खाना भऽ रहल छै खाना पीना भऽ रहल छै
अच्छा तब आज के दिन आज के दिन अहाँके कैसन गैल
दिन मस्त गेलै
आओर सब बतैयौ
की सब भऽ रहल यै पढ़ाइ लिखाइ भऽ रहल यै कि नहि
हँ नहि पढ़ाई लिखाई तऽ नहि भऽ रहल छै अभी की कहु हम तऽ चल एले छियै आ हम पढ़बे नहि करय छियै खाली सुन सुन के डर लगै छै लेकिन हम सोचले कि हम कल्हे सवेरे से जरूर हम बैठब पढ़े ला
काल कहियो नै एलै यै
ठीक छै, तऽ अहाँ हमरा औरो अथि बोलै छियै हम नहिये पढ़म ए के मनेे
काल्हि कैला अभियो तऽ टाइम भेट जात अभिओ पढ़ि सकैत छी।
तऽ अहाँ से हम अभी बात करै छी। न तऽ राति भऽ गेल तब हम खाना पिना खायब की कहू हमरा कहने तऽ टेंगरा नहि मछली होइ छै।
हँ
सेहे आ टेंगरी सेहे बनै छै। लेकिन आज तऽ हम नहि खाय छियै। यै सेहे चलते हम आई नहि खायब हमर मम्मी बोल लकै सबरेके सब्जीये खा लेबै हम कहलीय हम नहि खेबै हमरा त त आज भूखे नहि लागे छै, एहि लागी हम खाने न खेबै आज त
ह राक्षस सब के भूख नहि लगै छै।
अहां बड मजाक करई
अ ह टेंगरा मछली रोटी बड़ नीक लगै छै, चाउरके रोटी
हँ, हमरा ट टेंगरा मछली न बड नीक लागै छै ओ ओकर सब त खायला ओकर खाली मुड़िए न बज्जर रहइ छै। न
हँ
रहल या ओहोमे टेंगरे मछली रहलक ठ लेकिन ओमे एगो छोट छोट बड़का रलक ह लेकिन से कहब न कि बड़का बड़का टेंगरा मछली न होइ छै। से नहि छोटी छोटी एक इंच के बहुत छोटी छोटी
अच्छा नहि त बढ़िया रहतै कुरकुर मुरा ओकर नीक रहै छै।
ओतीयो छोट नहि कि कुरकुर मतलब क ठीके साइ बरका पोठिया नहि रहै छैओस तइका बरका सा सेहे साइज के रलक
पोठिया त नहि नीक माछ होइ छै पेटे खराब कदै छै।
से त गलिया मदन मछली खाय लगलियिया से मतलब की कहू अहाँ स हम त दीनभर खाने न खेली
अच्छा
और सब बतैयौ न
कहिआ न
ए
और सभ बड़का माछ नहि नीक लगै हए
हमरा त ओते मछली नहि नीक लागै छै। जेस कहलिय हम लेकिन मछली के मूरा जे सह छै ने से हमरा नीक लाग चाहे ओकर पेटी के पीस चाहे जेक सब की सिंगि मछली नहि चा ई सबरा नीक लागल अ चाहे की बोलै छै।
ह्म
झींगा मछली के कचरी चाहे झींगा म हमरा ई सब नीक लागे छै। माछ मे अहाँके कोन मछली नीक लागे छै।
गंइचि
ह गैंचा त नीके लागै छै।
ह्म और नीक लगै छै।
न लगै छै।
बुआरी
ह
सब मछली निकलग छै, खाली जुएल होइके छै जे जते जुआल ओते मस्त लग
बाप रे सेम कहली ओ दिन तऽ हमर लै गेलन आठ किलो के ल मछली हो
ह्म
आ उ त खान एतना जुआल रहले की कह कहू से हम ओकर मुरे होइ छै न माथा एक किलो के रलै
अच्छा माथा माथा कि कपार
अहाँके कपार ही ही
माछके माछके मूड़ा होई मूड़ा
आमसभ खाइ छी अहाँ
हँ
खरीदके खाइ छी कि पेड़े परके
पेड़ स तोइरक
आहां कने फरल छै, आम
कम सम एगो पेड़मे दूगो तऽ दू सो पेड़मे कते आम हेतै
हँ होइए गेलक
कते एगो पेड़ मे दूगो है त दू सौ पेड़ मे कते हेतै
हमरा से ना पता बा बनई तऽ अहाँ लेखन
ह ह ह तऽ पता की बा अहाँके पता की बा
गेह
हू
और सब बतैयौ अहाँके कि समाचार छै।
मौसा ठीक यै अहाँके
आँय
हेलो
हेलो
नहि जाइ छै
आबै छै
हलो
आबै छै
बाजियौ न अहाँ तऽ बड्ड आलसी लेखन बात करै छी लगै कि अहाँ तऽ दिनभरि खाने न खाइ छी जे बाजबे नहि करै छी कुछो
खाना खेने छी देही में जान नहिं लोहा फैक्ट्रीमे काम करै छी कि नै हम
अच्छा
ह तऽ लोहा उठा कऽ एलियै या अभी दस क्विंटल दस क्विंटल कहै छी दस टन एक टन दू टन तीन टन तऽ तनी थकावट छै कैलकि खाना तऽ खेबे केलियै
और सब बतैयौ अहांके और सब बतैयौ अहाँके हाल समाचार दिन दुनिया कैसे
दिन दुनिया मे पैसा क छै कुछ जरूरी किछु चीजके छै किछु आदमीके छै जरूरी
बजियौ न की चल रहल छै अहाँके दिन दुनिया मे
आबाज नहि जाययै कि
आबै छै बाजू आब
कोइ ब अगल सँ के बजै छल अभी
केहो न बाजै छलै
अभीये केकरा कहै छलीये जी
ओ हमर मम्मी आ गेल छलै खाना खाय लागी तऽ हम भूल गेल रहलियै कि हम अहाँ से तऽ बात करै छियै लेकिन मम्मी तऽ हमर बोलाबै छलै
हुँ
जलैकुंजी कैलियऐ
अच्छा जी के निकालि कऽ फेेक दियो
काहे
लेकिन जी के काम आब भऽ गेलै आबत जा के काम
हँ
बड्ड लेकिन आदमीसभ अहाँ
कि कहब हम तऽ गाँवमे आयल छियै न सेहे चलते
हू ह्म
अहाँ और सभ बजियौ न अहाँ तऽ खाली हमरे हाल चाल लैछी
एक नम्बर है आय है उपनयनके भोज उपनयन के
और सब बतैयौ
उपनयन के भोज नीक खेने छि कि नै कहियो
नइ नइ नइ कुछो
खा कऽ देखिया कहियो तब बुझबै की होय हइ हू बुझलियै
आहाँ तनि जोर से बाजअ
हँ हँ जोरेसँ बाइज रहल छी तब तऽ ठीक छै टाइम
और सभ ठीक छै
हँ
बोलियौ ने तनी जोर से
जोरसँ ई कहै छी कि जोरसँ नै बाजल जाय छै धीरे धीरे राइत के टाइम छै सब सुइन लेतै
की भ गेला
भ इएह जेतै कि सभ बुझि जेतै सभ बात
बुझ जेतै अहां तऽ बड़ा बड़ा अहाँके बाते न समझ मे आबै छै, कि अहाँ की बाजै छी
बस इएह बात हम पूछऽ चाहै छली कि बात हमर समझमे आबै यै
करब हम अहाँसँ बात करके हमर की कहू हमरा रखै छी।
मथा नहि ने दुखायल
नहि हमर मम्मी बजबै छै हम जाइ छी।
पप्पा नी बजबै छै मम्मीये बजबै छै